हेलो ठीक नमस्ते भाई नमस्ते भाई का हाल चाल भाई से
सब हाल चाल नीक छै तै घर परिवार सब नीक छै माय बाबूजी भाय बहन सब नीक छै
माय बाबू भाय बहन सब नीक छै हमर तऽ हाल खबर बहुत बढ़िया छै हम तऽ एकदम मस्त छै बढ़िया छै आब अहाँके बताऊ न अहाँके सब अच्छासे
यहा के भी सबलोग नीक छै माय बाबूजी सबके नीक छै और बताय छै खाना पीना हो गेल छै
हम तऽ आज बहुत बढ़िया बढ़िया खाना पीना खायल छै आ आज तो हम खाना में खायल छै चिकेन मटन ई सारा चीज आज एकी बार मे खायल छै हम तऽ आज बहुत खुश खुश छै आज हम एकदम खुश छी बढ़िया छै आज हम तऽ बहुत बढ़िया छै आज तऽ दिन में भी हम बहुत अच्छा अच्छा पकवान खायल छै हमरा तऽ माय हमर आज बड़ा अच्छा अच्छा पकवान बनेले छै त हम वही आज वही सब खयले छै आज तऽ हमर मन बड़ा खुश छै हम बहुत तऽ अच्छा अच्छा पकवान अहाँके बताऊ न अहाँ के खाना में का का खैले छै आज
हम खाना पीना बहुत बढ़िया खैइले छी हम पुलाव खइले छि और थोड़ा मटन और सलादो खइले छी और पापड़ो खइले छी खइले तोरा बढ़िया लसि बनाई छै तऽ जाके मार्केट में लस्सी बनाय छै लस्सी और राबड़ी और काजू किशमिश डालै छै तऽ ओ जाय छै और पियै ज कत क करै छै फालूदू ओ बनाय छै का कहै छै फालूदा बनाय छै पनगमे रावण डाले छै काजू मिश डाले छै मध डाले छै काफी खइला बाद पेट मे मस्त हो जाइ छै काद घरे आइ छी आओर बताै छी मौसम क हाल चाल आ बारिश होइ जात के होइ ते जोरसँ
अरे आज तऽ बारिश उरििश तऽ होल छै ने लेकिन आज अभी तऽना होल छै दिन मे आज बारिश होल छै आज वहि दिन मे वहि तीन चार बजे से बारिश होइ छै तऽ हम तऽ ओ समय त थोड़ा बाजार मे गेल छ ठीक छै तऽ ओह बाजार मे ग छै थोड़ा सामान उमान थोड़ा किराना सामान खरीदल छ तो हम तो थोड़ा ग छै किराना दुकान पे ते इतना ने भीड़ छै इना इतना ने भीड़ छै किराना दुकान पे कि दुकानदार हमरा के ने थोड़ा रुका देले य बीस मिनट आधा घं्टा के लमसन लमसन थोड़ा इंतजार करा देले य हमरा के सामान उमान दे मे छै तऽ हम तो थोड़ा वह पे आधा घं्टा बैठल छै आ सामान उमान वह लेल छै जैसे हमर बाड़ी आयल छै सामान उमान निकलाय छै आ दाम उम वही थोड़ा जुड़ई छै समान के के हमर कितना हिसाब किताब भेले छै तब तक बारिश एकदम बड़ तेज के एकदम आंधी तूफान पहिले एले छै आ जैसे आंधी उंधे खतम भेले न छै त इतना जोर बारिश भेलले छै इतना ने जोर बारिश भले छै क का बताउ र चला। क कि इतना जोर बारिश पूरा झकास मारे लगे छै एकदम जहाँ पे खड़े छै एकदम हवा से पानी धिया हम देहे सब पे पड़े लगे छै तो वहं पे थोड़ा आ हमर हिसाब किताब भेले बारिशे मे उसके बाद हम वही परे बैठे उठल छै बड़ी छुट छे के इन्तजार करै छै तऽ बाही छूटे न छै तऽ हम तऽ वही पे बैठल बैठल इंतजार करे के रहे छियै तऽ वह पाँच छे बजे के लगभग छूटे छै छुटे छै जा करके बारिश तऽ जैसे बारिश बारिश छ जैसे बारिश छूटे छै तऽ वहां से हम थोड़ा निकले छै जैसे हम निकले छै उधर से तऽ देखे छै क रास्ता मे एगो बहुत बड़ा हमर घर के तरफ जाय के ने एक रास्ता ले छै त वहि रास्ता पे देखे छै बहुत बड़ा एगो विशाल जे पेड़ रहले ओ गिर गेल छै ओ गिर गेल छै तब हम सोचे छ कि ओमे जाइ ओहिमे तार उड़ले छै अटकल ओहिमे तार उड़ले छै आब सोचे छै कि अगर उधर से हम जाय छ अगर हम उधर से सोचे छै कथि क अर हम उधर से जाइ छी तऽ हम तो उसमे सट जाइ छै से तार मे सट जाइ छै तऽ हमरा तऽ कुछो नुकसान हो जाइ छै तऽ एहि के कारण हम उधर से ना जाय छै सोचे कि उधर जेबै आ उधर से क करान ट्रेन टोला के जे छै क करबै तऽ उधर से हम न जाइ छ तऽ उधर से हम न जाइ छ तऽ ओ उ उधर से छोड़ के ओकरा स बात छै जी तऽ हम उधर से ना जायल छ तऽ उधर से हम छोड़ उ के के आ उधर से क्या कर ले छै कि दूसरा रास्ता मे आयल छै तऽ दूसरा रास्ता मे जैसे आयल छै तऽ उसमे से फिर बारिशठ ठ होे छै फिर बारिश चालू हो गेल छै जैसे बारिश चालू होल छै तब तऽ हम तऽ और दोस्त के घर लैना छै। रस्तेमे। त हम ऊ दोस्तके घर पे जा कर ई आ रुक गइल छै। सोचले छै कथी कि इतना बारिशमे हम जेबै भीज उ भीज जेबै, तऽ भीज जेबै तऽ हमर तबियत-उबियत खराब हो जाइल छै। त एहि के कारण हम का कर ले छ कि न ना कर ले छै बारिश में ना जाल छै आ जाके दोस्त के घर पे रुले आ घर पर जा कऽ दोस्तके रुकि लै छै तऽ रुक जाके बाद बारिश रुकलै नहि छै रुकलै नहि छै लगातार बारिश होते गेलै होते गेलै होते गेले छै तनिको बारिश रुकबे नहि कै छै हम बारिशके इन्तजार करै छियै दोस्ते के घर पे बैठल बैठल रात भी हो गेल छै वहि पे बोर हो गेल छै हम बैठल बैठल बिलकुल
जी। से हमरो बात जोड़ा सुनाइ छै। हमरो बात सुन द सुनाइ छै। हमरो तऽ ओहिके मौसम रहै छै आ दिनोमे तऽ बारिश हमेशा ना होइ छै। दिनमे त हमर बहुत जोर से बा धूप होइ छै। काफी हार्ड ई बला होइ छै। धूपमे पूरा माथा चकराय जाय छै। अब तऽ रातमे आय छै घरे त देखै छै रातमे लागै छै जोर से रातके बारिश होइ छै। काला काल बादल छाय छै और भ हाबा भी बहै छै, त चाहे हम छत पे खा-पी के आयल छी। बैठल रहै छै छते पे त बहुत हवा बहै छै, अंधेरा छाय छै। रात के लागै छै जोर से बारिश होइ छै। लाइट कभी रहे छियै आ नै त रात मे लाइटो कट जाय छै त ओइ से मोबाइल सब चार्ज त कर लै छी। सब मोबाइल उल चार्ज बाटै छै हमर। तऽ ओ अर बताय छै रउर गरमी मे छुट्टी मे छुट्टी हो गेल छै कोचिंग-उचिंग। एलकै तऽ कहै घूमै ला प्लान बनाइ। छियै। चलै छी काठ मांडु। काठमांडु काफी अच्छा जगह रहै छै, काफी पहाड़ी इलाका रहे छै। काफी सुन्दर जगह रहै छै। पेड़-पौधे हरियाली कहां रहै छै, झील और झारना और रहै छै। काफी वहां के खाना भी स्वादिष्ट रहै छै जे पहाड़के पेन्हावट भी अलग रहै छै। कि कभी नेपाल घूमअ गइल छियै कि ना?
हां, अहाँके तऽ बड़ा बहुत अच्छा बात करै छै कि गर्मीके दिन रहै छै तऽ नेपाल घूमै छैै छै। लेकिन अहाँके बता दू कि हम तऽ नेपाल गइल छियै, पर बचपनेमे। ओ समय तऽ बहुत छोटा रहल छै। अब तऽ हमरा कुछ नै नेपाल के याद-वाद न याद वाद भी न छै। कुछ भी बढ़िया से याद-वाद ना ते कोन सा जगह कहाँ छै। तऽ हम भी सोचै छे कि ओ सालके गर्मीमे थोड़ा अहाँ के त छुट्टी हो गेल होतै क्लास के? हमर भी त छुट्टी हो गेलै क्लास-उलास के, तऽ हमर भी हो गेलै क्लास-उलास के छुट्टी, त हम त घर पे कह देलियै म क अम्मी पा मम्मी और पापा के ई त बात बता देले छै कि हम जबै ए साल की गर्मी मे घूमै छै त हम भी त कितना दिन से सोचै छियै कि कहाँ जाउ कहाँ जाउ घूमे। तऽ अहाँके बहुत बहुत नीक बात कनै छै कि काठमां्डू चले छै खे मे हमरा तो काठमांडु बहुत पसंन्द छै। कि काठमांडु चलै छै घूमे। हमरा त काठमांडु बहुत पसन्द छै। काहे से कि वहां त सुनै छै कि बारिश अ बारिश के जैसा तऽ वहां पे बर्फ-उरफ गिरै छै। बहुत ठंडा जगह इहो कहै छै तऽ अ यहाँ ई गर्मी पड़ै छै तऽ ऊ तऽ और अ- अच्छा बात छै कि वहा पे ठंडा हइ त हमनी के त जाल जे छै त हमनी केे ते पूरा हमनी के ठंडा ठंडा बदन हो गैल छैे त ई। ऐसे भी हमरा के गर्मी बर्दाश्त ना हो कले छै, त ई से त बरफ के जगह हय त बरफ वाला जगह रहतै तऽ बहुत अच्छा लगतै। हम तऽ सुनै छियै कि वहाँ तऽ स्केटिंग भी कराबै छै। हमर तऽ स्केटिंग बहुत नीक लगै छै, बहुत सुन्दर लगै छै। हम तऽ शुरूएसँ सोचै छियै कि स्केटिंग करबै स्केटिंग करबै। ई बहुत मनपसन्द चीज हइ हमर स्केटिंग करबै, और सभ तर वीडियो-उडियो थोड़ा बनअबै-उनअबै स्केटिंगके। अहाँके कैसन लगै छै स्केटिंग-उस्केटिंग करल?
ह, हमरो नीक लागै छै वहां स्केटिंग करै छियै और वहां के बात बताइ छी।
और वहााँ के बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गेल छै। हम तऽ सुनै छियै कि वहां बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होइ छै, जो बहुत देखैमे नीक लागै छै। एकदम सुन्दर लगै छै। बहुत अच्छा लगै छै। हम तऽ यही देखै छी कि वहां पे बहुत अच्छा अच्छा बिल्डिंग, बहुत बड़ा बड़ा वहाँपे तऽ कल-खरखाना भी होइ छै। अथी
जी। ओ तऽ बात सब नीक कहै छै। हमहीँ तऽ सुन हमरो थोड़े बात सुनै छै। हमरो तऽ हमहीं थोड़ा गइल छियै दू बेर दूू साल। पहिले ई नेपाल गइल छै बीरगंज मे हमर रिलेशन रहै छै, त वहीं गई छै मम्मी के थोडा़ तबियत खराब थोड़ा खराब आग मे थोड़ा मतियाब हो जाइ छै, तऽ उसे में नेपाल मे मम्मी के हम ले के गए छै, नेपाल मे देखाय छै बीरगंज के आ एक घं्टा घर क एगो हॉस्पिटल रहे छै काफी बढ़िया हॉस्पिटल रहै छै त ओह मम्मी के देख खाइ छै तऽ उ थोड़ा नेपालमे घूमे कभी टाइम मिलै छै त हम फेर वहाँ घूमै छी। वहाँ एगो मॉल रहै छै नेपाल मे। सबसे बढ़ियाँ बड़ा मॉल रहै सुने होइ छै बहुत बढ़िया मॉल रहै छै त हमर तो घंटा मोल घुमे में लागई छै। काफी अच्छा जगह रहै छै ओ एक से एक सब मान उ रहे छै, समझे छै के मॉल में बहुत सामान रहे छै, लोग बूढ़ आदमी के लिए जवान आदमी के लि लड़का के लिए सब समान मिले छै। ओ ओथे सिनेमो मे ओमे सिनेमो रहे छै हर एगो बॉल मे सब चीजे लिफ्ठ रहे छै सीढ़ी ऑटोमेटिक वाल रहे छै। काफी अच्छा जगह रहे छै, घंटा घर में भी काफी अच्छा जगह रहे छै। वहां खाय पियए के भी अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले छै। वहां काफ् किभी काफी नीक लागै छै तऽ दू कपड़ा जूड़ा किने छ मोल में काफी बढ़िया कपड़ा मिलै छै। तऽ हम तो वह गय छी त काफी हमको मा हमरा मजा ए छै तऽ ओ सोच रहे छै कि अ तनि आओर तऽ काठमाण्डू में जाइ छे एसाल छुट्टी मिलै छै तऽ ओहि पुछ छी प् बना के काठमाण्डू मे बोले छी तऽ हमरो व काल बात फोन करइ छे तऽ हमरो आ बताइ छै। घूमे के प्लान ओ सब तऽ ठीक बा रखै छी ताब। रउआ से बात करी तऽ रउआ से बात करि क काफी नीक लागे छै ठीक बा रखै छी।
जी बिलकुल ठीक भइ छै।